बढ़िया छी तु बताए छि कि हाल
बढ़िआँ छी नु सब ठीक छी आर बता छी की खाना बनाै छी हम तऽ छत पे घुमाइ छि
ओ छत पर खूब बढ़िया हवा चलै छै उधर
हू बढ़िआं हवा चलै छै तू की करै छी
हमहुँ खाना उना बनाै छी अभी
अच्छा खाना बनाय छी
हँ अभी तऽ हम जा पनीर बनाै छी अभी पनीर के फ्राई उ्राई करके रखै छिय अभी पनीर बनाके फिर पूड़ियो बनाैब के छी अभी आटा उँटा सानैके छी तऽ तोर फोन आबै छी
अच्छा हम सोचै छी खाली बैठे छी सोचै छी गप्प सप्प कऽ लेबल जाइ छी
अच्छा हम तऽ बिजी रह छियै हम खाली नहि बैठ रहल छी अभी तबो दस मिनट बतिया लि छी
हू हू
हँ
की हाल चाल छै घर परिवारके की हाल चाल
सभ ठीक छी अरे बताै छी खेती करै छी देखेंगे होबै छी
अभी तऽ खेती उती सब निमने होइ छै बारिश उरिश होइ छै अभी गाँवो मे तऽ नीमन खेती होइ छै अभी धान उन कटाइ छी
मास सम केहेन होइ छै
गाँवके मौसम बहुत गरम छै बहुत गरम
बाह
ज्यादा गरम होइ छै गाव मौसम अहाँ लाइटोके अथी ठीक नहि होइ छै ओहिसँ हम शहरेमे ज्यादा रहैत छी कामेभर गाँवमे जाइ छी हम ज्यादा शहरेमे रहै छी त शहरमे हम ऐसी सी ए सी कूलर सब रहै छी आगाँमे तर नहि एसी न कूलर न वाशिंग मशीन
अच्छा तऽ कोनो बात ना छी गर्मी पढ़े छी तऽ कोनो हमें के थोड़े गलती होइ छी गर्मी नहि पढ़ै छी
इंसान के गलती होइ छै गरमी पड़ै छै इंसान पूरा पेड़ कटाै छि
ह ह आरो अच्छा आरो बतबै छी काईल रात की खाइ छी
कल रातिमे तऽ हम दाल भात ही खइ छी सभेरेके दाल भात
अच्छा तऽ दाल भात तोरा बनाबे अबै छै
हँ बनाय आबै छी दाल भात तड़का वाला दाल खूब बढ़ियां चावल बनाय आय छी
तरका वाला केना बनावइ छी
दालि बनाबै बहुत आसान छी दालि एक आदमीक के बड़का चम्मचके हिसाबसँ एक
हँ
चमचाल त हमरोाल हम जादा खाइ छी चम्मच दो चम्मच डालैय छि नमक चारि पाँच गो चम्मच दाल दैय छी उके बाद ओे से दोस्त चम्मच डाले छी तऽ एक गिलास पानी डाले छी आधा चम्मच एक चम्मच डाले छी तऽ आधा गिलास पानी डालैय छी हँ तऽ हम दो गिलास चम्मच स बनाबै छी तऽ हम एक गिलास पानी डालैत छिय ओइमे नमक ओहिमे हल्दी डालि दै छै आ चढ़ा दै छै तीन गो सीटी लाग केे तब उतारि दैय छै आ फेर ओकरा बाद कढ़ाइ लेत छी ओहिमे तेल प्याज मिरचा अदरक लहसुन सब डालके पले बनाबै छी खूब बनाके भूज उजके आ फेर ओहिमे मसाला डालैत छी जीरा मरीच मिर्चा पाउवडर थोड़ा सा नमक डालैत छी उसके बाद उसको भी मसाला को रुकऽ पहिले रेसिपी बाकी छै हमर रेसिपी ब मसाला को पूरा मसालाके प्याजमे भूज लैत छी फिर तेल डालै छियै फिर तेलके त नहि तेल तेल नही दाल डालै छी फेर दालो को थोड़ा देर पकाई छी खूब बढ़ियां आँच पे धीरे धीरे धीरे धीरे दाल पकाई छी ऊपर से घनिया टमाटर उमाटर सब डालि दै छै उसके बाद ओ खाय लायक खो जाइ छै आ फेर कूकर लै छी दुोबारा कूकरमे अपना जितना चावल बनायके है उतना चावल डाल दै छी ओकर हिसाबसँ अपना आधा गिलास एक गिलास बढ़ाके पानि डाल दै छि फेर पानी डालके ओहिमे थोड़रा घी डाल दै छियै आ घी डालके थोड़ा मिला दै छि पूरा पानी मे घी के आ ओकर बाद गैस चढ़ा दैत छै दूध सीटी लागैत छै तऽ फेर ओके उतारि दैत छै आ उकर बाद जो खिला खिला चावल बनै छै ने घी से बहुत बढ़िया
अच्छा
बनै एकदम महगा चावल क हँ से घी डाल दै छी घी डालेसँ बहुत फायदा होइ छै सेहतो बनैत छै से ताकत होइ छै चावल निमन होइ छै निमन होइ छै त खाइमे मजा अबेछै नरम नरम
हूँ हू ठीक बोलै छी आरो बताइयो केना घूमे जायके प्लान बनै छै कि न
अभी तऽ इधर दू दिन पहिले हम घूमिकऽ आयल छी वाटर पार्क साइड आब इधर जाइत छी वाल्मीकिनगर जाइत छी नेपाल जाइत छी
कितना रुपे लगे छैै वाटर पार्क मे लगे छी वाटर पार्क मे
यी वट
अच्छा अच्छा ओ वाटर पार्को मे के के मतलब नहाय हुआई छै आँय
एकदम
वाटर पार्कमे वाटर पार्का मे तऽ बढ़िआं से हो जाइ छी ओहिमे तऽ सब सब ओ बनाबे होै छै केहे केहे सबके तऽ नियम होइ छै ओहिमे वाटर पार्क मे तऽ सब नियम ए होइ छै
ओ तऽ बढ़ियां छै वाटर पार्को मे तऽ नियम उयम सब नियम से काम चले छै ओमे की सही बोलय छु न आ सोचै छी कि कहीं घूमै जाइ छी बाहर कहाँ जाइ छी
बनाै छै तू कोइ प्लान बनाै छै तऽ हमहुू चलै छ
अच्छा आरो सोचै छी ई मान ले छी जान छी हम क करै छी पढ़ै छी कि का करै छी काम आम करै छी
हमे त अभी पढ़इ छी
पढ़ई छी हू
हँ की करे छी की करेछी
हँ आ ओकरा बाद काम उम करे के
बड़का होके हम सोचै छी ई फैशन डिजाइनिंग करै छी। छी हमर फैशन डिजाइनिंग चाह
मे
फैशन डिजाइनिंगमे ओहिमे जैसे कि जैसे धीरे धीरे आदमी फेमस हो जाइ छैय निमन अगर काम करै छैय तऽ। आ निमन काम करै छी धीरे धीरे अगर फेमस हो जाय छी तब धीरे धीरे जितना भी महान महान सेलिब्रिटी सभ हइ ओ सबके कपड़ा बनायके मौका मिलै छी।
अच्छा फैशन डिजाइन सब करय छैय ने कामवा। फैशन डिजाइन में तऽ बढ़िए काम होै छी।
पैसा बहुत छी ओहीमे।
पैसा बहुत छी इहो बात सही अगर बढ़िआं डिजाइन बना लेबै छैय तऽ बढ़आं ने बेचइ छी आ नाम होबय छी अलग।
हँ बहुत पैसा
जो बड़का बड़का सेलिब्रेटीया रहे छी पहिले फैशन डिजाइनिग करे छी ओकरा बाद मे इ सब मे आबै छी।
ओ हँ न फैशन डिजाइनिंग नहि करै छी। फैशन डिजाइनिंगग कोर्स होइ छैय कुछ। कोचिंग अथी फैशन डिजाइनिंगके कोचिंग होइ छैय कोर्स होइ छैय। कॉलेज होइ छी फैशन डिजानिंग के। हँ
अचछा हमर बताबै छी कही घूमे के प्लान बनाबे छी कि न आगे जा के?
सोचै छी बतायि छी न बाल्मीकिन नगर साइड घूमे जाइ छी। ओनही के प्लान बनै छी।
आरो कोही आओर जके प्लान बनाय छैय कि न?
न अभी फिलहाल ओतही जायके प्लान बनै छैय तो कही जायके प्लान बनाै छैय कि नहि? तोहर कही जायके प्लैन बनै छैय कि न? हेलो
अच्छा बना रहल।
तू कहाँ जायके प्लान बनाय छी हम जाइ छीयै बाल्मीकी नगर आब हम दोबारा ना बोलै छी हम बहुत बार बोल चुकल छी ऐकेगो बतवा।
हम सोचै छी की कि जाय छी बनारस जाइ छी घूमे।
अच्छा
बनारसो मे ठीक ने होवे छै जादा महंगो न पड़े छै आ बढ़िया से घुम लेबै छी आदमी सस्ते में हो जाइ छी पन्द्रह सए रुपआ मे हो जाइ छी। उहे मतलब
अच्छा
त आ ओकरा बाद अनुके केँ रूम ले के अपन सामान उमान रखे उखै छी। ओकरा बाद ओने से सब अपन घुम उम छी गाड़ी के भाड़ा ओना लगे छी। गाड़ी के भाड़ा उड़ा ऊमे ना लगै छी।
अपन गाड़ी छी क्या? अपन गाड़ी छी?
लगे छी हम सोै छी कि जाइ छी पर बना के बनाबे छी आब छी कथी कथी के बनाबै
ओ
अच
एहि सँ पहिले प्याज का मसाला उसाला डाल
अच्छा हँ
बैठे के अलावा का करै छी अभी
ठीक छै
हूंम्म
हँ
शीशी हम प करय छी काम उम कऽ के सब काम उम कऽ के फोन करै छी